हेलो नमस्कार
नमस्कार
और बतैयौ अहाँके की हाल चाल छै
सब नीक छै यहाँके बतैयै ना
हाँ हमरो सब हाल चाल नीक छै ओर बतै ने अहाँके खाना उना भऽ गेलै
हाँ भऽ गेलैय
अहाँ खाने मे कथि कथि भलैय ह
खानामे हम खेलियै ह चावल दाल सब्जी यही खयली पापड़ तिलौड़ी सलाद
ओ अहाँके माता पिता के स्वास्थ्य सब ठीक छै
ह्म सब ठीक छै अहाँके बतायै ने अहाँके की खलियै यऽ
हँ हमहूँ खानामे खयलि ह अह बताबू कि दाल चावल सब्जी हम दुपहरमे ही खयली ह आज तऽ अहाँके जरे गुपचुप खैली ह दवाके ओहिसे खाना नहि खायके मोन कल तऽ नहि खयली खाना आज
हूँ
भरल भरल लागे रहलै है होइ
लेकिन गुपचुप बहुत नीक लगै छै ना उ
हाँ ओकर गुपचुप बड़ा टेस्टी लागे ह बड़ा स्वादिष्ट लागे छै
ह पेट भर जाइ छी लेकिन मोन नहि भरै छी
हाँ ई बात छै
बतै छी अहाँके पानी पियै छी कल चला के
ह्म अभी दूराे पर हम टहलै छी काफी मौसम आजके बहुत रहन मने अच्छा छै ने ओहिसे हाँ ओहिसे आनद ले ले छी फेर बिहान से तऽ धूपे हुए भला
हूँ
ओहि से
ई बिहार के मौसम कभी एक सुरसे बदलै छी कबो ठण्डी तऽ कबो गर्मी कबो ठंड एकदम एकदम धूप नयि ना उगै छी
ह लेकिन ठीक छियै उतना आ धूप गर्मी के असर ना नु पड़ै दै छै ई मौसम
हूँ आ ठीक छै देखी मौसम पैसे नु एहि पर बहुत मतलब फायदा होकर छै छै जैसे ज जादा अआदमी गर्मी परै
हाँ हाँ ओ ज्यादा गर्मीए पड़ल ठीक छै काहे गर्मी पड़े छै ने तऽ पानी सब भाप बन के बादल के रूप में ज्यादा मात्रा मे बनै छै ओहि से हाली हाली बारिश होइ छै
अब अ मान ले छी अब ठण्डी पड़ै छै तऽ धान के खेती मे भी
हाँ हाँ किसान लोक के भी अच्छा होइ छै
आब बारिश भी होइ छै तऽ खेत मे पानि होइ छै आओर भी नीक
हँ हँ मने बड़ा फायदा होइ छै
मतलब बिहार मे मतलब बहुत फायदा होइ छै खेती बाड़ीमे मौसममे भी
आ आओरो जगह तऽ हँ आओरो जगह तऽ हरियाणा ई सब चण्डीगढ़ ई सब अभी बहुत जादा गर्मी पड़े छै बहुत जादा हँ अभी अभी तक इस सब मे एक बूद भी बारिश न पड़ै छै आ ओहिमे ओहिमे धूप छै इतना आँधी बहै छै एतना हरियाणा उरियाना मे पानी पथरी न मने पानिपथुररी नम ह हरियाणा
अहाँके मालूम छै मतलब काहे ऐस बिहार मे मौसम छै अथ पहाड़ जनै छै
हँ मालूम मालूम छै नेपालो ओटी छै कोनो पहाड़ छै लेकिन
हम बाहर नहि छी बरफ
उ उहे हँ तऽ उऊहे पहाड़ बा उऊहे पहाड़ बा जब ओपर धकाम धूप रौद लागै छै ज्यादे तऽ जाददा जाददा बड़ा जादा जादा बड़ा के भाग कोन के हँ आ बर्फ पिघले छै लेकिन एगो डर छै नेपाल के जब बर्फ पिघले छै तऽ बाहरहो आ बाहरो आबैके सम्भावना ज़्यादाद बढ़ै छै ऐसे अगर करतै
ह जब जब बढ़ अबै छै ने तऽ पहिले बिहारेसँ शुरुआत होइ छै कैसे ब बिहार आओर मतलब नेपाल ज जे छै ने एकदम
हँ हँ काहेकि बगलेमे हउ पहाड़वा छै ने ओहि अब नेपाल तऽ नेपाल तऽ थोड़ी ना ज्यादा पानी रोकतै ओकरो क्षति पहुँचतै ओ से ओकरो बहुत क्षति पहुँच चलयौ बिहार के तऽ कम लेकिन नेपाल के बहुत हर साल ज्यादे क्षति पहुँचलै अगर मौसम ऐसे भ ख भ गेले ओहि से ओतेक छोड़ देबय एना हूँ पानी ओहिसे बाहर बाढ़ आ जा अब ओ थोड़ी ने डूबतै पूरा देश लेलेे बाढ़मे ओहिसे नेपाल ओहिसे करै छै तऽ ओ जाई छै ओ एग्रीमेंट साइन भेल छै मोदीजी आ ओकरा बीच ओहि से कर सकैत छै अगर इधर भी बाढ़ अतै तऽ इधर के पानी भी उधर छोड़ सकै छै ओहिसे होखल है ओर बतयै ना अहाँके उ अहाँके ओरी बाढ़ उढ़ अभी एको बेर आयल छै कि न उधर
हँ आ बहुत साल कछ कुछ साल पहिले आयल छी चार पाँच साल पहिले छै शायद बाइस मे आयल छियै
हूँ
उतना ठीकसे याद नहि अछि मतलब बाढ आइ छियै ने तऽ हमलोग बहुत मतलब उसमे जा जा कऽ खेलै छीयै नहाइ छी अहाँ
हेलो
हँ आ बतै छी ने अहाँ ओरी बाहर बाढ आयल छी
हँ हमरो ओरी बाढ़ आयल छी बाढ़ दू हजार अहाँ से बता दिय दू हजार बीस के ओनाही बाढ़ आयल छीयै तो उहे भेल छी अहाँके एगो बात पता छय
हू
हमर दादी कालहि शाम के एगो चीज देखले छी डरावना
हू
दूगो भाइ बहिन खड़ा रहै छैयै कपड़ा पेन्हके धीरे अपने मने धीरे धीरे बिला गेल छियै ओहि बेर हमर दादीके बहुत तबियत खराब भऽ गेलै अभी हम टहलै रहै छियै तऽ हमर न ओकनिये पढ़ै काज कोन छी हाली फिलहाल मे टपकल होते सब उहे नजरवा पड़ै छै दुनू गोड़ गुड़ना जाइ छै बिकी भैया के घड़बा ओरी भैया तऽ उहे हम जल्दी सिना घर मे आ गेल छी
अरे की बात कहै छी भाय अहाँके तऽ डेरबा दैलै छी हमरा
हम डेरबा देले न छियै हम अभी फोन पर छी ओसे अच्छा से बात कर रहल छी नयित अभी जितना हमरा डर लागल छी ने लेकिन हमरा पास के ओ हइ भगवान के आशीर्वाद हइ
आरे अब हम तऽ जाइ छी वएह के डेरबा जाइ छी हमरा हमरा घरके पीछा तऽ अपने ताज
अरे हम अभी अभी हम दूरा पर फेर लागबै टहले हमरा ओ सबसे डर भय न लागै छै लागै छै लेकिन लागे के चाही ओ सब से लागे के चाही लेकिन उतना भी अपन काम उम न छोड़ेके ओसब अपन मने ओ करै छै ओ सब अपन घूमै ओ सब जोनीये मे मिलगैल छै तऽ ओ सबके मजबूरी छै ई नहि कहैके डर नहि लागै छै नहि तऽ उ सब आरो अथि करै छै ओ सब
अरे आ बतै छी ना
आओर सब हँ खा ल छै
की खेलिययए
हम खयलियै ह दाल चावल सब्जी भुजिया फेर सलाद इएहसभ खाइल छै हमरा पियासो लागल छै ओ बेरा कलवा से पानि न पिये से आ ओनाही छै उठे ओनाही इंटवा ओर अन्हार मे छै तऽ हम नजर न पड़ै छै आ हम कल चलाबै छी पानी पी ले छिय आ दू तीन दूरा पर दू तीन बार राउंड मार के जब हमरा बातव याद पड़े छै ऑटोमेटिक हमरा आभास हो जाइ छै ईसभ गलत अइ थीके तऽ जब अही हम दादीवला बातो याद पार कऽ ओन्ने देखै छियै एके बेर दुनू गोराे खड़ा रहल छियै आब तऽ ओहिसँ हम हाली सिना दूर्बपरसँ भागल छी इधर तर लेकिन ओकन के देख लेबै के ने तऽ नजर से नजरि मिल जाइ छियै तऽ ओ लाग खड़ा नहि रहै के नहि तऽ ओन के लागैत कि हमरा क चैलेंज करत छै ओहि से हम चली आयल छीय जदाा ठीको न है ने भगतई भगवान के जतायल ओसाब से कोन कितना ताकत ततर छै ओ सबमे पता न ने छै ओहि से चलबै छै दादी के तबियत आजो तैा ख खराब रहल छै ओ सभके देख देख लै छै तऽ खाली देख लै छै तऽ आओर बताइए यहाँके अहाँके बोली काय बन्द हो गेल छै
पता नै ई सब बात कहै छी अकेले सुूतल छियै
अहाँ अहाँ के नीचे आ गेल छै क
हँ जे बिछाना समटे छी अब
अहाँके तऽ बड़ा बड़ा डर पोक छियै
अे डरपोक डरपोको न छै मतलब अब अब जैस कि के स चल छत पररब बात कर दै छ तऽ हमर टारे परर नजा चलि जाइ छै
हँ स ठीक करै छी ओसभ अहाँके ओ घर बर हइ ने ओने से हमर बाबा उबा कहल छै पहिले कि चौरी ओरी बारा सब रहल छै बहुत रहल छै पहिले ओनाहि से एने आवल छै आ ओने बहुत लोग देखलहु छै आ पहिले प्रमोद तिवारी हथि हम परदार ओने ओनाहि गलिया ओड़ी से आबै छै चौरी वौरीके रास्तामे बहुत आबैत छै बुन बुनाइ बुदबुदाइ बहुत आबैत छै ओ नहि तऽ बहुत रहल छै तऽ ठीक कह ले छै अहाँके अहाँके छत पर रोज सुताै छै का
न कम बहुत कम सूतै छी
हँ तऽ न सुूतबै कय के साथे लैके सुतब अकेेल नन सुूत ठीक छै अहाँसँ बात कऽ कऽ बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँसँ बात करयमे इसे अहाँके जा्यदे नहि डरायके
हींह ठीक छै धन्यवाद नमस्कार